ओ
नमस्कार भाई
नमस्कार नमस्कार
काल्हि मैच देखलहु कि नहि हम तऽ पूरा मैच देखलहु आ सच कहू तऽ बहुत दिन बाद एहन रोमांचक मुकाबला देखए लेल भेटल एक समय लागैत छियै जे मैच एकतरफा भए जाएत मुदा जखन अन्तिम ओवर तब शुरू खेल जक तखन पूरा माहौल बदलि गेल
नमस्कार हमरो पूरा मैच देखलिय शुरुआतमे तऽ हमरा लागल जे परिणाम बहुत जल्दी तय भए जाएत मुदा बादमे मैच बहुत रोचक भए गेल
बिलकुल खासकेँ पहिल पारिक शुरुआत देखि कऽ हमरा लागल जे बल्लेबाज सभ बहुत असावधानी सँ खेल रहल छथि पहिल पाँच दस ओवरमे रनगति बहुत तेज नहि छल मुदा ओ सभ विकेट ब- चाकेँ खेलबाक प्रयास करैत रहल बादमे ओवर लाभ से भेटलन्हि।
हँ ओपन सभ नीक आधार कयने छलाह ओहि कारण बादक बल्लेबाजसभ खुलि कऽ खेल सकल
आय जे बल्लेबाज अर्धशतक बनेलिहन ओकर पारी तऽ वास्तवमे शानदार छल हमरा सभसँ नीक बात ई लागल जे केवल चौका चक्का पर निर्भर नहि छलाह एक एक रन दौड़ीकेँ लेन जा रहल छल स्ट्राइक बदल रहल छलाह आ गेंदबाज पर दबाब बनाय रखने छल।
सही कहलिय ओ पारी बहुत परिपक्कव लगैत छल। धैर्य आक्रमण दुनूक सन्तुलन छल।
आ हमरा तऽ विशेष रूपसँ ओ समय मोन पड़ैत अछि जखन टीम लगातार दू विकेट गवां देन छैल बहुत लोक सोचय लागल जे अब रनगति बढ़ि तऽ गेल मुदा बल्लेबाज घबरायल नहि धीरे-धीरे पारीकेँ फेरसँ व्यवस्थित केलैन आओर टीमकेँ मजबूत स्थितिमे पहुँचा देलनि
हँ ओहि समय पारी सम्भालब बहुत जरूरी छल
हँ गेदबाजीक बात करी तऽ शुरुआती ओवरमे तऽ गेदबाज सभ सेहो नीक प्रदर्शन केलक विशेष कि नहि गेन्दसँ स्विंग भेटि रहल छल हमरा लागैत अछि जे कैच नहि छूटैत तऽ शुरुआत विकेट भर घटि सकैत छल
ई बात सही अछि एक दू कैच छुटलासँ मैचक दिशा बदलि जाइत अछि
बिलकुल बिलकुल क्रिकेट एहन खेेल अछि जे छोट छोट क्षण बहुत पैघ प्रभाव छोड़ैत अछि कतेको बेर एकटा कैच एकटा रनआउट अथवा एकटा खराब ओवर पूरका मैच बदलि दैत अछि। काल्हिकी सेहो किछु क्षण छल
हँ विशेष कए मध्य ओवर सभमे मैच लगातार बदलिते रहल
हँ दोसर पारी शुरू भेला पर हमरा लागल कि लक्ष्य कठिन अछि मुदा असम्भव नहि खेल नीक लगैत छल शुरुआती बल्लेबाज सभ जँ किछु देर टिकी जाइत तऽ मुकबला आरो रोमान्चक भए जाएत सकैत छल।
शुरुआत तऽ ठीक भेल मुदा मध्यक्रम अपेक्षा अनुसार योगदान नहि दय सकल
हँ ओतहिसँ मैच धीरे-धीरे हाथसँ निकलय लागल हमरा लगैत अछि जे कतेको बल्लेबाज अनावश्यक शॉट खेलनेक प्रयास अनुसार खेलबाक आवश्यकता छल। मुदा शायक तहं पेच
दबाबमे निर्णय लेब वास्तवमे कठिन होइत अछि
एकटा बाद जखन मैच कठिन स्थितिमे पहुँच गेल तऽ या खिलाड़ी भाँसँ खेलै अनुभव कम होयबाक बावजूदो घबराएल नहि एहन खिलाड़ी भविष्यमे टीम लेल बहुत महत्वपूर्ण साबित भ सकैत छथि
हँ हमरो हुनकर बल्लेबाजी बहुत पसन्द आयल
आ अन्तिम पाँच ओवर तऽ वास्तवमे रोमांचसँ भरल छल प्रत्येक गेन्द पर दर्शक सबक प्रतिक्रिया बदल रहल छल एकटा चौका लागैत छल तऽ लागैत छल बल्लेबाजे टीम जीत जाय फेर अगली गेन्द पर विकेट पड़ैत छल तो मैच पर दोसर दिशामे चली जाय चल
हँ अंतिम ओवर धरि परिणाम निश्चित नहि छल
हमरा तो ई कारण बेसी पसन्दिया दोसर खेल सेहो रोचक छथि मुदा क्रिकेट मे रणनीति धैर्य कुशल या मानसिक मजबूती सबक मिश्रण देखे ल भटी एक मैच मे बहुत तरह के परिस्थिति बने बिगड़ैत रह छी
सही कहलहु एहि कारण क्रिकेटक लोकप्रियता एतेक अधिक अछि
अ तऽ अहाँके कलके मैचमे सबसे बेसी प्रभावित कोन खेलाड़ी क
हमरा तऽ ओहि बल्लेबाजक पारी बहुत नीक लागल जे टीम के कठिन स्थिति बाहर निकालनाले
हमरो ओहने लागैत अछि मुदा हमक गेदबाजक योगदान से ही कम नहि मानैत छी विशेष कऽ डेथ ओवर मे अनुशासन देखा गेल ओ बहुत महत्वपूर्ण छै यर्कर धीमा गे आ लाइन लेंथ नीक उपयोग देखय लेल बटल
हँ डेट ओभर में गेदबाजी निर्णायक साबित भेल
अ एकटा समय एहन छल जखन बल्लेबाजी टीमके लगभग गेदबाजसभ बहुत दबावमे एकराब अधिकांश गेंदबाज शान्ति बाने रखने छल
सही बात मानसिक मजबूती ओतय बहुत जरूरी होइत अछि
आब फील्डिंग से ओ नीक चल आ आइ काल्हि ही क्रिकेट स्तर अतेक बढ़ि बढ़ि गइत अछि केवल बल्लेबाजी या गेन्दबाजी से काम नहि चलैत अछि फील्डिंग मे सेहो उत्कृष्ट प्रदर्शन जरूरी भए गेल अछि
बिलकुल एकटा नीक फिल्डर सेहो ओ मैच जीताबैमे भूमिका निभा सकत अछि
हमरा मोन अछि पहिने क्रिकेट मे एतेक तेज फील्डिंग कम देखै लेल भेटैत छल मुदा अब खेलाड़ीसभ फिटनेस पर बहुत ध्यान दैत छथि परिणाम स्वरूप मैदानमे ऊर्जा अलग स्तर देखायत अछि
हँ फिटनेसक महत्व बहुत बढ़ि गेल छै
अहाँके की लागत अछि जे हरल्ड टीम मध्यक्यक्रममे कने बेसी जिम्मेदारीसँ खेलत त परिणाम बदलि सकैत छथि
हमर विचार से हम एक दूसरे साझेदारी आओर बनि जाय तऽ मैच अंतिम गेत धरि जा सकैत छल
हमरो कहन लागैत अछि कितको बार लक्ष्य इच्छा करते समय बे हो स््राइक घुमना दबाब कम करना सेव उतपे महत्वपूर्ण हो छै
बिलकुल क्रिकेट धैरय खेल सेहो अछि छै
आ अब संकालक अगले मैच लेल उत्सुकता बढ़ि गेल अछि जब बकी मैच सब देखन रोमाञ्चक रहत तऽ दर्शक सब खूब मनोरंजन होए हमरा तो विशेष रूपे से देखक उत्सुकता अछि जे हारल टीम की परिवर्तन करैत अछि
हँ अगिला मैच बहुत महत्वपूर्ण रहत
आ जो किछु युवा खेलाड़ी के अवसर भेटैत अछि तऽ ओ देखन भी सो रोचक रहत कतेको बेर नव खेलाड़ी सब अप्रत्याशित प्रदर्शन क कऽ पूरा श्रृंखालक चर्चा बदलि दैत छथि
सही बात नव प्रतिभा देखना है सदिखन उत्साह जननक होइत छै
कुल मिलाके कलग मैच बहुत सन्तोषजनक रहल नीक बल्लेबाजी नीक गेदबाजी रोमा्चक अन्न आ कतेको सीन देनिहार छै एक दर्शकके रूपमे हमरा तऽ पूरा मनोरञ्जन भेटै
हमरा सेहो बहुत आनंन्द आयल एहन मुकाबला बार बार देखै लेल नहि भेटत क छी
तऽ भइ ठीक अछि भइ फेर विस्तार से चर्चा करू आ करै ची जे मुाबला एत रोमाच रहत आजकल मुकाबला रोमाच क बेसीडोमिनंस देखत
हू अगला मैच बार फेर गप होयत
बहुत नीक बहुत नीक चलू आब अनुमति दिअ क्रिकेटके चर्चा कऽ कऽ फ्रेश मैच देखबाक मोन भए गेल
हँ हमरा सेहो नमस्कार
बिलकुल बिलकुल त बात करब फेर अगला मैच मे बात करब नमस्कार
नमस्कार